इ आशा करै छी जे अहू प्रसन हैब हु।
ह चलु और की हाल चाल।
ठीके छैय। गेल छलहुँ हें कत‌अ गेल छलहुँ हेँ आइ अहाँ।
हां न‌इ हम गेल छलहुँ हेँ कायल खजौली। एत‌अ कल कलुवाही मजरही टोलमे एकटा संस्कृत गुरुकुल जनक नन्दिनी संस्कृत गुरुकुलके कायल
हँ।
रजिस्ट्रेशन भेलाह और ओकर वएह चुकी हम ओकर ट्रस्ट के मेम्बर हम छी
न‌इ न‌इ ओ न‌इ मतलब अथी करू। हा जे किछ जे छैथ। मन्दिरमे हँ- हँ आ अथी करू। की भेल छलै ओ कथीके निबन्धन छलैया
एँ।
कथीके रजिस्ट्रेशन छलैय।
कॉलेज गुरुकुल के।
गुरुकुल के निबन्धन छलै तैय लऽ कऽ गेल छलहुँ हेँ देख खयले ऊहु ऊहु।
काटै छी हम फेर स करै छी
न‌इ- न‌इ- न‌इ बात करू, बात करू, बात करु बात कर तें कहलहुँने बात करू, तकर बाद फेर हुं
तऽ ओ, ओ भऽ गेल चलु। रास्ता कतौ कतौ खराबो छलै लेकिन मिलाजुला कऽ नीके छैय हम बहुत दिनके बाद हम खजौली गेल छलहुँ हेँ तऽ पहिलका तऽ हमर अनुभव बहुत खराब छला खजौलीे के लेकिन एखन बहुत नीक रास्ता लेकिन कतौ- कतौ छलै लेकिन मुल मिलाजुला कऽ नीके रास्ता कहबाक चाही।
अच्छा।
जत‌अ गेल रही ओतौ बहुत नीक लोकसब छलैथ आ सहयोगी सब रहैथ काज बहुत जल्दी भऽ गेल।
ह-ह-ह चलू तऽ फेर हम चलै छी जे कत थी और किछ छलैय जेना रस्तामे की सब बिकाय छलै ओहिठामके रस्तामे खाय पीबेके।
खजौली मे तऽ तरकारी की गोह हरियर सब्जी त हमरा न‌इ लगैय छै पूरा मधुबनी जिलामे ओते बढ़िआ कतहु तर तरकारी भेटैत हैत हरियर।
अच्छा ओय के मतलब कतऽ स अबैय छै बाहर स
आब न‌इ कहब ओतऽ भऽ सकैए लोकसब करैत हेता कियाकि ओमहर ग्रामीण इलाका बेसी छै।
अच्छा अच्छा खजौली नेपाल स नजदीक छैय।
ह नेपाल स नज जयनगर स लौग छै। जयनगर स कनेक्टेड छै तऽ नेपालस लगै भेलै न
हँ
आब
ह जतऽ अहाँ के किसान सब मेहनत
एत अहाँ के सुक्की साइफन बनल ऐ बहुत बढ़िया वाह पाइन के अथी ले
हूँ
आँधी जेका छै लेकिन बहुत बढ़िया छै देखऽ बला ऐ हुं-हुं
ई बाँधस पाइन के अथी उपचारित कायल जाइत हेत तऽ हम देखै छियै जे आइ कायल हैं ऊहे कहलहुँ जे शुद्धता वला तरकारी कतौ न‌इ रहे छै।
नै नै बड नीक खजौली मे तरकारी सब रहे बहुत नीक थोड़े खरीदबो केलहुॅं
हँ मतलब वैह कहलहुँ नहि जे धीरे-धीरे जे छै से एखन तऽ ओतय छै तऽ ठीक छै आ लेकिन आ बाहर कतौ के जे छै से आइ कैल ओ स्वाद धीरे-धीरे-धीरे
नहि नहि नहि ओ स्वाद कहाँ दै छै किछ बना लियअ तड़कार
खाद दुआरे आर नैय उपज होइ छै तऽ लोक खाद दऽ कऽ खेत करै छथिन आ ओ एकटा पता नहि की भऽ रहल छै जे एकटा
आ ओहि दिन अहा हमरा पूछै छलहुँ है।
हँ
उपाध्याय के बारेमे
हँ कहुँ
तऽ चूँकि हमर नैहर मंगरौनीये अछि। तऽ हमहूँसब बच्चेसँ सुनने छियै एहि बारेमे अ जेसुन जे सुनल एय ज जतबा ह-ह हुनका बारेन में सुनने छियेन जे ओ रोज जाय छलाह हे भगवती कामाख्या के ओ छलखिन हे इस्ठुट कर रहथिन अप ओ रोज पोखान सुनै छियै जाइ छलखिन ह कामाख्या पूजा करै लै। काम एय जखन हुनकर उमर भेलनि तऽ कहलखिन जे हम आब आर ओ की करै छलाहे तऽ ओ जे नहाय छलाहे आ धोतीके फेेक दैय छलखिन हे आकाश मे आ ओ सब देख मने जे ओहि समयमे जे सुनने छै ओह प्रमाण तऽ इहे छै। हमरास अहाँ लगमे ऐल अहाँ हमरा लग में आबऽ वला पीढ़ी तऽ तऽ एहि से लोकके पता सुन छै आकाश मे धोती सुखाइ छलैन हे।
अच्छा
आ बहुत पैघ भगवती के भक्त छलाह हे मने भगवती के हुनका जलते मंगरौनी आबऽ पड़लनि जखन एत जे बूढ़ी माई छथि मंगरौगनी मे ओ कामख्ये के रूप छथि ने
ओहो
ओ तऽ ओ हुनके बूढ़ रूपमे
अच्छा
ओतऽ बने चूँकि एतऽ बूढ़े हुनकर जे अगर अहाँ देखबै ने कहियो हुनकर अथी देखने छियै नेह?
ध्यानसँ नहि देखने
नहि तऽ हम अहांके कखनो जायब तऽ अहां देखब ओना तऽ भगवती के पूरा झपने रहै छनि अथी स
हूँ
ध्यानसँ देखबै न उएह रूप छथिन ओहिठाम
अच्छा
आ ओहिठाम एक हुनके बगल मे एक साइड शीतला भगवती के म मूर्ति छैय बूढ़ी माई के एक दिस आ एक दिस जे छैय ओ दुर्गा जी के छैय अहां आन ठाम देखबै आठटा भूजा रहै छनि दुर्गााजी के आ एहिमे अठारह टा भूजा छै अष्ठादश भूजी दुर्गा छथिन जे पूरा भार अपने हम सभ बाबाके मुँहसँ सुनने छियैन जे पूरा विश्वमे ई एकेटा ई मूर्ति छैय
कोन मूर्ति
दुर्गा जीे बूढ़ी माायके जतऽ मन्दिर छैन तऽ बूढ़ी माई बीच मे बूढ़ी माई छथिन आ एक दिस छोट स्गे ग जे कहियो जायब तऽ गौर करब छोट स्गे दुर्गा जी के मूर्ति छैन एकात शीतला के छैन दुर्गा जी के जे मूर्ति। से कहे छैय विश्व में एहन मूर्ति इह टा छैय ओ निकलल छैय। प्रेम प्रगट भेल छथिन्ह ओ हट आहां नैने अष्ट। अष्टादश भुजी दुर्गा मने अठारहटा हाथ छैन हुनका
न अच्छा दस आ प्लस आठ।
हां
तऽ ओमेआठ।? अठारहोटा मे सब हाथमे अलग अलग चीज हेतनि।
हं ओतेक हमहुं गौर नहि केलहुं ह हमह ओतबे देखने छियै। एक मूर्ति बड छोट छै हेबे करते। त किछु ने किछु सप्त में आब जाके एक दिन ओकरा पंडियो जी से पूछबनि।
तखन कहू आइ की आइ की खेनाइ पिनाइ बनलैये।
आइ किछ की बन। तेऽ भा भात दालि। कनिगो बच्चा हमर बेटा अइ तऽ ओकरा इएह सब। वो कहलक चिल्ली पनीर बना देलै
अरे हूं बड़ी नहि बनेलहुं।
नहि बड़ी नहि बनेलहुं बड़ी ओकरा नहि नीक लगै छैय। जे नीक लगैय छैय से बना देलियै ओना बड़ी हम बेसी काल बनबैत रहैत छी।
हँ।
हमरा सभके बहुत नीक लगैया तऽ बेसी काल बनबैत रहै छीयै।
रामरुच।
कहि देलहुं हे हमरा मोन भऽ गेल आब काल्हि परसू मे हम बनैब बड़ी।
केना बनबै छियै बड़ी।
बड़ी के बनबैत छियै हम तऽ पहिले बेसन बढ़िआँ रहबाक चाही। ओ तऽ जे ककरो पिसबै तऽ नहि छी जे पैकेटमे भेटैया चना वाला‌ बेसनमे ओहिमे हम नून अ जीर कनि हिंग बढ़ियां से दऽ दियौ खूब क फेनके कनी काल छोड़ि दै छियै। दस मिनट ओकरा रेस्ट करऽ ल।
अच्छा आ देखियौ बड़ीके पानिमे दऽ कऽ जे एकटा कोन विध होइत छै। पानि मे दय छैय फेनलाके बाद आ ओ जे अलैग जाइ छैय।
हँ तऽ ओकरा तऽ उएह देख लियौ लेकिन आब होइ की छैय जे सभके ओते तऽ आब पेशेंस नहि रहि गेलैए। ओना तऽ पहिले छलै जे फेनैत- फेनैत -फेनैत- फेनैत लोक पानिमे देै ओ अलगि जाय।
हँ ओ एक
लेकिन आब हँ तऽ ओ छलै घरेलू लेकिन आब की भ गेलैए कनी आब जे कनी काल अहाँ छोइड़ दियौ दस मिनट
नहि तऽ अगर सही बड़ी बनेबाक छैय तऽ ओ ताक ओ ताक भेलै अपना सबके, अपना सबके
फेन क आ कनिकाल जे छौरियौ देबै अहा दस पन्दह मिनट तकर बाद ओ अपने ओ फुलि जायत सॉफ्ट भऽ जाइ छैय।
अपना सबके मिथिलामे ताक प्रधान रहै छैय। कोनो चीजके अहाँ देखैत हेबै पकवान बनै छलैए तऽ की कहै छैय पानि जे छैय से पानिमे पाथर धऽ कऽ राखि दैत छलै चूल्हाके बगलमे‌।
हँ।
केरा कटै छलै लोक तऽ ओहिमे चून लगा दै छलै।
जे केरा मे चून लगा दै छलियै जे।
हँ सजमनि बेसी फड़ऽ लगैत छलै तऽ सुप टैंग दय छेलै चीन अथी
आ से सब होय छेलै आब ईसब चीज छोड़ देलकैए या लोक केनाय धीरे -धीरे तब इ सब भेन-भेनाइयो कम भऽ गेलैया।
हँ लोक जनितो नैय छथिन।
हूँ- हूँ।
लोक जैनतो नैय छथिन इसब चीज जे छैय से किछु ने किछु प्राचीन तकनीक हेतै किछ स किछ रक्षा करै के लेल।
छलैया ने पहिले जतेक छेलैया लोक मने जांत में पीसय छेलाथ हे कि उखड़ में कुटेै छेलैथ हे आब सब धीरे धीरे सारा एक्सरसाइजसँ आब आहाँ कोनो जिम तिम मे जाउ तऽ देखबै ओही सब तरहक एक्सरसाइज ओ जे जांत जखन चलेै छेलै पूरा हाथ के एक्सरसाइज भऽ जाय छै छेलैया कहाँ पहिले ककरो फ्रोजन शोल्डर या किछो होयत छेलै या।
अखनो आहाँ अखनो डॉक्टर लग लोक थेरपी ले जाय या आ दाय -माय सब स से लोकके हड्डीमे चोट लैग जाय तऽ लोक सब ससरवा लैए या आ अथी कऽ लै या तऽ ठीक नस -परनस चैढ़ जाय छै कखनो हलाँकि अ ओ जिनका बुझल होय छैन उएह करैत छथिन जिनका अधकचरा ज्ञान रहैत
नै- नै जेना जाँत लोक पहिले जाँत चलबै छलै तऽ हाथक जाँत चलबै छलै नै तऽ ओना तऽ इम्हर तऽ अपना सब के ऩै अपना सब तऽ रहिये स महै छलए लोक बेसी अथि। छाली -ताली लेकिन अथी मे आहाँ देखबै राजस्थान सब मे देखैत हेबै जे ओ ओतऽ बेसी दूध -तूध होय छेलैये
हं।
ओ नै मटका मे ओ अथि लगाक रस्सी लग एना एना मे मे करै छलै जेहन रहै छै जेना मक्खन हँ
मखन जे मथाइत रहै।
तऽ उमहर ओहि मथ ओय से की होय छै जे पूरा हाथ के अहाँ के व्यायाम भऽ
रक्त संचार बढ़ै छै, हं।
हं, मरा एक बेेर भेल रहे त हम गेल रही तऽ हमरा कहलक अथि करबेै ले फिजियोथेरपी तऽ ओय मे वैह रहै त देखलियै डोरी टैंग देलकै एकटा कड़ी मे आ डोरी के कहे ऊपर नीचा करै ले
हं, ओ जे रस्सी होइये कुदय वला कुदै वला रस्सीे के टैंग दै छै
हं हं।
बायाँ हाथे दायाँ हाथ एक बेेर बायाँ हाथे खिंचू एक बेेर दाया हाथे खीचू इएह सब भेलै इएह एक्सरसाइज छै।
आ पहिले लोक की करै जे इएह सब करै इएह सब से काज भऽ जाय छलैये।
हुं तऽ अखन मिलावट भऽ गेल गेलैये घर के पीसल मसल्ला रहेै छलैये स्वस्थ उएह दुआरे लोक आइ काल्हि
आयब रहल छै आब देखियौ अहाँ कतेक देखबै तऽ सिलबट्टा परका चटनी लोक आब पसंन्द करै छै। आंय भऽ गेलै आदत। छोड़ा देलकै लेक के आ फेर सिलबट्टा के चटनी। से जतेय मसाला सब देख देखैत हेबै आय कैल्ह खूब चलनी फेर चलती एलेै या वैह सब चीज के
अच्छा चलू हमरा लगैये बहुत
चलू नीक लागल बहुत सुन्दर हँ बहुत चीज नै ई सब खै छी बहुत चीज लोक बिसरल चीज याद
प्राचीन न प्राचीन जे पद्धति सं खेनाइ बनै छलै ओ स्वास्थ्य स्थ्य के लेल हमेशा हितकर छलैए
स्वाद रहै छलैये।
हुं अच्छा। किनको ओतऽ मांछ बनै कि पकवान बनै आब त दूरेसँ गम गम करै छलैए जे बुझा जाइ छलै।
जा मांछमे ओ स्वादो आब कहां रहै छै। आ पहिले त देखिये के हँ अजीब सुगन्ध रहै छलै।